हैलो।
हा, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल। मम्मी कहिड़ो हाल आहे?
बढ़िया-बढ़िया, मज़े में।
मामा मजेमें, मामा ठीकु?
मामा बढ़िया मज़े में, मोनू वियो दुकान ते?
हा वियो, सवेर वियो।
अच्छा, घणे बजे वेंदो आहे रोज़ु?
साढे यारहें खां पोइ वेंदो आहे, जीअं कमु हूंदो तस झटि त साढे यारहें न हूंदो अथसि ख़बर अथसि की भाई देरि सां ईंदा छोकिरा त कॾहिं ॿारहें बि वेंदो आहे, कॾहिं साढे ॿारहां बि थी वेंदा अथसि घरि में।
अच्छा, रोटी खणी वेंदो आहे पंहिंजी?
हा नाश्तो खाई रोटी खणी वेंदो आहे, राति जो ॾहें-साढे ॾहें खां पहिरीं ईंदो कोन।
अच्छा, सॼो ॾींहुं थी वियो न?
अथसि कोन न केरु बि, भाई पंहिंजे घरि जो माण्हू हुजे हू त वेचारो वॉशरुूम में बि कोन्ह ईंदो आहे।
अच्छा।
हम्म। केरु अथसि किथे दुकान ते, छो करा न असांजो कमु अहिड़ो आहे पोइ सिखल सिखी वेंदा आहिनि न पोइ भॼी वेंदा आहिनि मिलंदो ई कोनहे छोकिरो, ऐं हाणे नओं छोकिरो रखियो आ ऐं पुराणो दोस्त अथसि हिकड़ो उहो वेठो आहे छोक मतलब कमु कंदो आ दुकान ते पेरीं दोस्ती हुअस। त उओ आहे नवाब आहे असांजे हिते जो। निकरंदो ई कोने घरां ज़ाल जो सॼो कम लाहे घर जा कम करे रोटियूं पाणियूं ठाहे खाई पी टिफिन खणी पो हिक हिक ॾेढ ॿी लॻे ताणी पहुचंदो तव दुकान ते।
अच्छा
हूम जाल करेस कोन कुछ हो थुल्ली थमभरी आ न पुजंदो हूंदस माईअ खां।
अॼकल भई समय बि त ॾाढो ख़राब आ। जिते ॾिस छोकरियुन जा पाण हाणे चोचला थी विया आहिन ॾाढा। केंजो रिश्तो विश्तो बि थिए तो त छोकरियूं भई ॾाढियूं ज़ोर वठी वयूं आहिन हाणे।
हा त अॼकल पाण उअई मुसीबत थी वई आ न कि छोकिरियूं पाण जबरी थी वयूं आहिन छोकरा सिधा थी विया आहिन।
हा छोकरा पाण नमी पिया हलन कि ठीक आ ठीक आ। छोकरियूं चवन तियूं असां भले हुनन जे माइटन में कुछ न हुजे चेदईं असांखे नौकराणियूं बि खपन कम बि सभ खपे सुबुअ जो मां देर सां उथां। केर कुछ चवण वारो बि न हुजे।
उ चेंदा कोन खुट खुटयलन जे घर जियूं हूंदियूं आहिन न पाण जेके न ॾिसी ॾिसंदियूं अन मथो सूर थींदो आ हुनन जो पाण ॾिसी ॾिसी।
हूम अॼकल भई रिश्तन करण में बि ॾाढो डप पियो लॻे केर चवंदो आ न कि कि ॿुधाए कोई घर त ॿुधाईंदे बि डप थींदो आ कि केंखे ॿुधायूं पो ख़बर पई पैंजी पाईअ में असांजी न विच विच में कड़वाहट थी वञे।
न रिश्ता ॿुधाईंदे वरी जेके रिश्ता कयल अन भई ॿारन जा अॼकल त हुनमें बि डप पो हाणे केस केड़ा केड़ा केस पिया अचन इअं लॻंदो आ बस ख़ैर सुख थे ॿारन खे सुॿुधी अचे भई हलेस भई लाइफ पार्टनर सवला मिलन।
हा सही ॻाल आ भई सुख सां निभजी अचे।
निभाइन भई छोकी न अॼकल न बर्दाश्त केंमें बि कोने न को छोकिरियुन में आ। ऐं छोकिरा वरी बि बर्दाश्त करे ता वठन हाणे वरी हाणे छोक छोकरिन में त बिल्कुल ई बर्दाश्त न आहे पेरीं जी असां हा पेरीं असांजे माण्हू असांखे सेखारींदियूं हुयूं माठ करे वियो माठ अॼकल जी माउ सिखारींदियूं आहिन केर जवाब ॾे तव्हां ॿ जवाब ॾयी अचजो।
हा और कम त छोकरियुन खां पुॼे ई कोन तो सिर्फ़ चवंदियूं पार्लर में वञूं। और मॉल में वञूं सुठा सुठा कपड़ा वठी अचूं पायूं घुमूं किटी पार्टी कयूं। बस इयो ई सभ करन।
मौज खपे मौज रोटी रंधणे में ख़बर तन कि सौ तरीक़े जा आइटम अन सौ तरीके जा कम अन केर कंदो घर में मायूं लॻाए रखंदासीं नौक नौकिरियूं कंदासीं घुमंदा फिरंदासीं मज़े सां रहंदासीं।
पेरीं त ॾिसंदियूं आहिन कि भई हुनन छोकरे वारन जे घर में केतरो पेसो आ छोकरो मुंजो हो करे सघंदो कम पूरो कि न करे सघंदो। सिर्फ़ पैसे जे पुठियां ई पई दुनिया भॼे हाणे त।
ईएं ईअं ई त थियो आ मुंजे मामे जी धीअ आ न मतलब म मामी जी भाइटी आ मामी पाली आ हुन मामी जी भाॼाई गुज़ारे वई। त हाणे उअ छोकरी चए ती भई टीहें साले जी थी थयी थी वई आ। अईं बनारस मां पढ़ाई करे आई आ। हाणे चएती मुखे न छोकिरो खपे त इक्लोतो हुजे।
ई भई फैमिली नंढी हुजे ॾाढी भई वॾी जॉइंट में बि थींदो आहे न भई जॉइंट। त आहे फैमिली इकलोतो आहे छोकरो त जॉइंट हुजे न? फैमिली जॉइंट बि न हुजे छोकरो इकलौतो हुजे जॉब कंदल हुजे मूंखे जॉब लाइ फ्री रखे मां कम बि न कंदस। ऐं सुठो बि हुजे।
छोकिरियिन खे बि हुजे त कम त सेखारण खपे न? भई जॉब भले करण ठीक आ। कंमाल माई नथी अचे या छा। या कुछ छा। त सॼो ॾींहुं ॿाहिर जो खाधो पीतो बि किथे तो वणे।
घट मे एतिरो करे सघन न भई पंहिंजो, पंहिंजे ॿार जो घोट जो एतिरो त रोटी ठाहे सघन न वधीक।
ॿार बि त। बार हाणे पैदा ई किथे था करन माण्हू। जे अञा चनेई अञा सेटल थियूं। अञा सेटल थियूं। शादीअ लाइ चयोओ ॿारनि खे त सतावीह अठावीह साल त उमर हुननि खे मामूली लॻंदी आ। उन्हनि खे लॻे थो की हू। और अॻिते हली करे पोइ जेतिरो, जेतिरो माण्हू देर सां थो करे पियो शादीयूं ओतिरो देर सां ॿार थियनि। त ॿारन खे संभालणु करण केॾो ॾुखियो थो थी वञे हिक उमर खां पोइ।
त हू त। त हू त इहे ई आहे न एज इफेक्ट त ईंदो न हार्मोन्स इमबेलेंस थी वेंदा आहिनि पोइ अॻियां त वरी मायूस संभाले किथे पोड़े। पोड़ियूं पोड़ियूं थियूं वयूं आहिनि चालीह चालीह साल जी ॿार पंजे पंजे साले जा अथव।
हा उव, ई त। बस सिर्फ़ पार्लर में वञी करे वार कारा करे वेठियूं आहिन न त। तो अच्छो हूंदन सॼो।
हुवई ई आहे अॼुकल्ह दिखावो थी वियो आहे ॿियो आहे छा।
दिखावो थी वियो आ। हिते असांजे बि हिते ईअ ई तई जे छोक तिरी जो पैकेज हूंदई चयन्दई हुन खां बीणो टीणो छोकरे जो हुजे। छोकरो जॉब कंदो हुजे परिवार वारन सां मतलब न रखंदो हुजे ओ पाण पंहिंजे मायट्रन सां मतलब रखंदियूं।
हा। न त सभ शयूं छोकिरियूं ॾिसंदी हूं त छोकरे वारा बि त पंहिंजी शर्त रखंदा न।
हम्म।
शर्तूंअ ईयी रंखदियू ईहो त चवा ती मुंहिंजे मामे जी धीअ शर्तूं पई रखे मां चयो जेको तूं एतिरी शर्त। तू पई रखी जेको एतिरो वेल सेटल हूंदो इकलौतो हूंदो पेसे वारो हूंदो। सभु शयूं हुनमें हूंदूं ऊ बि तोमें बि त कुछु ॾिसंदो न कि तूं कहिड़ी ऐ शिकिलि जी सुठ सुठी ऐ अॿरीयं छा आहे।
भई त पो त तुंजी क्वालिटी बि हुनखे वरी ॾिसण अचण खपे।
अ पाण का पाण। काड़ी बिल्कुल जरड़ी सी बिंदरी सनड़ी बिल्कुल। शरीर अथस कोन बिल्कुल ई गो भई सुहिणी हुजे रोज़ खड़ो हुजे उहो अथस कोन। पंहिंजो चवंदी आहे मां त न टेलेंटिड त आहियां पढ़ाई त कयां पई न।
त भ छोकिरो बि त टेलेंटेड ई मिलंदई हुनन में तोखे सभ ख़ूबियूं खपन। त वरी पो तूं तूं बि त ओतिरीयू शयूं कर न वरी।
मां चवंदी आहियां अॼुकल्ह न को माउ पीउ कुझु चवनि ता ॿारनि खे की भई कया असांजी हयाती अलाए घणी आ मुंहिंजी मामी बि। चए किथे ती हुनखे सभिनी चए पई घर ॿुधायो घर ॿुधायो घर चन ता छोकिरी वापस ती करे की भई मूंखे न करणी आ ऐं भई हयाती केतरी आ भई ख़ुद जा माउ पीउ कोन तस मुंजे मामा मामी वट आहे त भई केतरी हयाती आहे जे पाली आ उहो सोचींदो न मां कन्या दान करे भई असां बि वांदा थियूं टीह साले जी थी वई आ वेठी आ दर ते टेंशन आहे पर मञी कोन थी चेती अञा त नौकरीं कंदम ॿ टे साल बनारस यूनिवर्सी टी मां पढ़ाई करे आई आया हाॾे चए ती मां नौक
हा त मुंजी हिक साहेड़ीअ जी बि धीअ ईअं ई तई उनखे हु चयंदसि शादी कर टीहें साल खां मथे आहे उहा बि पो चवंदी तस न मम्मी मूंखे शादी न करणी आ मां ईअं ई ठीक त आहियां औ शादी कंदम वरी हुनमें बंधन आ हुनमें हीअं आहे माण्हू जेस ताईं शरीर में सघ आहे पो त ठीक आ और पो त फैमिलीअ जी ज़रूरत त पए ती न अॼुकल्ह भावर भाजायूं बि किथे था रखन पया
न केर कोन तूं रखे
और पैसो कमाईंदीअं त अकेले ई त रहणो पवंदो ई केतरो बि पैसो कमाए वठ त एॾो पैसो कमाए केजे लाइ ती
अकेले माण्हूुन खे लॻे तो न अकेलो रहंदासीं बाज़ार मां कॾे घुराईंदासीं कॾे माई ई लॻाए रख दासी गॾ में रहंदा त करणो पवंदो कम तॾे म
न कम त जेको करणो पवंदो अॻते जीअं लाइफ आ पंहिंजी त माण्हू अकेले हेॾो पैसो बि जमा करे की भई मां पैसो जमा ती कयां हल पंहिंजे मथां ख़र्च बि ती कयां ख़र्च करे करे करे करे केतरो ख़र्च कंदो माण्हू
सही ॻाल आ
त हुनखे यूस करण वारो बि त केर खपे न अगर फैमिली न हूंदी त केर यूस कंदो
केर न कंदो पो ईअं ई प्यो हंदो पेसो बयो छा आहे
इअ ई समझ समझ जो फेर थी विया न और सभ माण्हू केमें गुण नथा ॾिसन सिर्फ़ पेसो पया ॾिसन गुण केतरा बि हुजन सुठा उहो वणन ई कोन था
उ पेसे जी रांद थी पई तव
हम्म जेको पैस जेह वट पैसो आ मांन इज़त बि हुनखे वधीक मिलंदई भले हुन में अकुल लछण टके जो कोन हुजे
हा सभ वॾा चवंदा हुया न पेसो अचण सां चर्या बि सवां थी पवंदा इन
हा
उओई हिसाब किताब आ
उहो ई सही ॻाल्ह आहे सही ॻाल्ह आहे ॿियो
ठीकु आ
सभु ठीकु आहे बढ़िया माई कम वम करे वई तई
माई त मुंहिंजी सवेल करे वई
अच्छा हा मुंहिंजी रोटी ठही वई माई बि कमु करे वई आ
सई आ
हम
मुंहिंजा बस हाणे फुल्का पचायां ॿार आया आहिन त मां चओ फुल्का फुल्का पचायां बासण लॻायां रंधिणे में कमु पयो आ रंधिणे जो हीयर हाणे थकिजी पियसि बती आई कोन पेइ गर्मी लॻी पई त छंड फूक मां करे ईअं ई रखी लाथो सभु सामान हाणे बस चादरूं वादरू विछाए सॼो समेटे आईयां।
ह मां बि हाणे जंहिं महिल ॿुख लॻंदी त फुल्को पचाए खाईंदमि सिनान विनान कयल आ आराम सां मां वेठी आहयां पलंग ते ' ' हा, गर्मीअ में त जल्दी जल्दी कम करे वांदो थी माण्हू पलंग ते वेही रहे
हा सही आ
हम, बाकी नंढा नंढा ॿार हूंदा आहिनि पो त हलणो पवंदो आह हुननि जे पुठियां
हा त ईअं ई त सुबुअ पौणे पंजे, पंजे लॻे उथियस ॿारन खे मोकल्यो त छुटी झट थियणी हुई नाश्तो हल्को फुल्को खपे भई खाई वञन या खणी वञन मुंहिंजी बि ओन लहे न साढे ॿारहें ॿार अचन था साढे ॿारहें लॻे वरी अचन त नाश्तो ॾियो हाणे सुबुह नाश्तो ठहंदो आ टिफिन वेंदा आहिन ओॾी महिल इ यको खाई करे खणी वञन जेको बि खाइणो आं तॾहिं हलको खपे ऐं साढे ॿारहें मां वांदी मुश्किल सां थियां थी वरी नाश्ता ठाहयां हिनन लाइ सुबुअ नाश्ता हल्को फुल्को नाश्तो वरी असां लाइ नाश्तो वरी ॿारनि लाइ साढे ॿारहें नाश्तो वरी अञां
वरी
ॿी ढाई लॻे रोटी खाईंदा मां त हींय ॿार अरे हींअर रड़ियूं त करे पई छोकिरी परी मूंखे न नाश्तो ॾे मा चयो सेल फुल्का ठाया आहिन कटोरे में पया हिन खाई वठ अधु तूं खां अधु भाउ खाए तुंहिंजो, चवे थी हूूं कोन खाईंदस। किन्ना थई किन्ना मूंखे न खपे मां चयां भैया मूंखां त न न रोज़ मैगी थी ॾियांस मूंख पुॼेई कोन पियो मां चयो सुबुअ नाश्ते में हुनखे वंशूअ खे फुल चहिरो फुलको खाई वियो मखाणा भुञे ॾिना मास मखाणा खणी विया ॿई ॿार ऐं वरी खाई वया थोरा घणा हाणे ही त मखाने में पेट थोड़ी भरजंदो आ
सई ॻाल्ह आ फुल्के में जेको पेट भरजे थो उहो इ हिननि छयुनि में थोड़ी थो भरजे ताक़त आहे भले हुनमें
अट्टो ॻोयल हो मञी कोन हू साॻियो हिकिड़ो फुल्को खाई वियो हिकिड़ो खणी वियो चईं मूंखे टाइम मिलंदो त खाई वठंदुस न मखाणा मम्मी ॾेई रख उहो खणी वियो, इअ खणी न वई फुल्को न को खाई वई हिनखे ॿु बुख घट लॻंदी आ सुबु जो हाणे आई आ ॿुख ॿुख करे मां चयो भईया अध कलाक ॿियो तरसु तॾंह त मां फुल्का पचायां थी बार त बार भईया मुखां कोन थो पुॼे, बीठो इ नथो थिए अॼु बी पी ईअं लॻे पो लो लो हाणें मूंखां त बीठो नथो थिए पचाए थी ॾीं तरसी करे
अच्छा
हा
हम
हलो
चलो, ॿियो सभु बढ़िया?
हा हा, सब बढ़िया मज़े में।
चओ, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।